जी हाल चालके लगातार बजैत रहू सएह हमरा से फटाफट कमइत रहू आओ हाँ बहुत बढ़िआँ और बच्चा सभ बहुत बढ़िआँ अइ पढ़ाइ लिखाई सभ
चे
भोजन तोजन भऽ गेल
भोजन हँ भऽ गेल सभगोट के भऽ गेला हम नहि भेले हमरा नहि भेला न भोजन
हँ एतेक कष्ट किए कऽ रहल छी अपना जा हँ लाग लाइट सब नहि अथी बिजी बिजली विभूति नहि अछिय
नहि नहि बिजली त छै धराधरगर्मी छै बहुत ने खाइके नहि मन करै छै
ई तऽ कूलर तूलर चकाक आरामसँ
करै छै नेहँ हाट गेल छलौं हें सब्जी अनलहुॅं हें हाट परस तरकारी तरकारी आनि कऽ रखलहुँ हँ तऽ गर्मी लागि गेल पहिले कहलियै जे नहायब
एतेक राति लऽ जाइ छियै एगारह बारह बजे तऽ जेना लगैत छै अलगे लेवल में चलि रहल छीयै साँझे में
कहलियै नओ बजे गेलियै ने लाबै लेल तऽ दस बाजि गेलै एक घण्टा तऽ लागि जाइ छै ने तरकारी हँ तरकारी आनयमे दस बाजि गेलै ने च एलियै ओतऽ फ सबके भोजन दियनि ने हिनका सभ घरवैय सबगोट के फेर बस साफ ख बर्तन बासन धो धा कऽ फ्री भेल छी
हमरा कनिया है बात केलिय आहा
आ
हमर कनिआासँ बात केलियै अाँ मझूसनीसँ
नहि बात अरे ओ एखन जे छ बोलीए चाय ताय मगने रहिए ठीक छै चाहे गरमे गरमे हमरा देवप हमरा आनि देलक तऽ हम कहली जे हमरा
मुहमे छै ने तऽ
थक आब हम की कहू आब हम बाजि देलियै छोड़ि छाड़िकऽ
दीप ले न कहबै हमरा दिअ तऽ दीपले साथी मे ओ ब कऽ सीधे मुँहे मे छानि देैते आ आइ काल्हि के कनिआ तेहन होइ छथिन जे कहू ने जे इतर सेह गेल तऽ कहबै त तऽ रुकि जाउ अहाँके मुँहमे चानि दै छीिय हम सी सीधे मुंह फार कऽ मुंह छइन
ह उएह ई चीजसभ अच्छा नहि लगै छ आ फुलि फालि कऽ अपन ससुराल अथि ससुराल कहै छै नहेर आओर हँ नैहर आर बरसा अतहे छथि
कनियां क बास कहाँ होइ छनि सासुरमे।
हँ माय बाप भाय बहिन जे कहतेन सेहे करथिन सएह होइ छैन हँ आर कहलियनि कहने रहियै एक बेर जे अपन माय बाप के हाल चाल पू
से नहि पहुँ जाइ छै छथिन नहिरा
हँ, एक रती फोन कऽ क कहि देलखिन, बस माय। माय माय करैत किन बक री छनि एक द लाल भऽ जेताह
आ फोन तऽ आफत छै ने काल छै फोन
ह पहिले जे दुराकमन होइ छलैया
पहिले तऽ न फोन छलै ने किछ छलै ओ चिठ्ठी चलै छलै चिठ्ठी तऽ चिठ्ठी पढ़मे तऽ महिया पहुँचैत-पहुँचैत बात हुनका पहुँचैत छलनि, कहिया जेहिया लोक बेटी पहुँचैइ छलखिन हे घर
जाय छलखीन।
हँ जहन घर पहुँचत तब मतलब की भेल छै घर मे से पता चलल तब तऽ लोक बिसरि जाइ छै जे की बात भेलै त तऽ भुला गेल सबटा बात आ आब तऽ फोन पर मे तऽ फो फोन फोन पर मे बात करैके लेल तऽ तुरंत जाइत छै खबर जे हमरा घर मे एना भेलाऽ त तुरत फोन लागि गेल। लिअ तऽ फोने पऽर मे कलह शुरू
ह फोने पर कलह शुरू भऽ गेलै हमर कनिआँ हमर बेटीे के एना कहि देलियै हां आहाँ केहन छी
हां हां। हमर बेटी के न कहलौं ह हमरा तऽ फोने पर लड़ाइ स्टार्ट भए जाइ छै बड़ झोटा झोटावल बस उएह टा नहि होइत छै
सब कोई चार पैहिया लऽ के एतै जेकरा जेहन जेकरा दूध पहिआ छै से दूध ज चाय पहिआ
सभ के छैन चाइर पहिया तऽ आइ काल्हि जिनका दूटा पाइ छन सब लऽ लै छै चार पहिया ह
नका पास से ओ ओ ओ ला ऽ उबेर
अरे बा ओ तऽ। पाइ छै तऽ ओतऽ सीधे क्लिक क्लिक क्लिक फोन पर मे आबि जाइ छै गाड़ी
ह आ नहि तऽ हमरा पास सम र नहि य ई हम उबेर बुक कऽ देलियो जो लऽ ले हया पहुँच गेलो
ओ गाड़ीयो चलि जाइ छै आ सीधे पहुँच गेलथि नैहरा
आ
आइ काल्हि के कनिआँ के वास हुअवाला नहि छैन भैया सासुर में पता नहि हमर बेटी सभ की करथिन, किएक नहि गेलियनि?
हुँ आ आइ काल्हिके जे कन्या जे छथिन से की कहै छै ओ अपने पतिये के ससुरालमे राखि लेथिन अपने हेन
आ हँ से भऽ सकैया जे अपना नैहर में अपन पति के राखि एती धैर ओ नहि रहि सकै छथि हुनका हुनका घर पर मे। है न कहथि नहि अही रहि जाउ ओ कथि कहै छै घरे-घर, घरेमे दमाद बना कऽ।
अरे एक एकटा एक गोटाके अथी भेलि हऽ जे प ककरो सुनो मे आइल तब अभी हकीकत छै कि याँ सीधे किछो हय त सीधे ससुरालय चल जाय अपन माय बाप लग चल जा न ह आर की कहै छै पति ओकर एलै पञ्चायत तं्चायत भेल रहै लेकिन
की करतै तऽ नहि ओ नहि रहतै तऽ की करतै तऽ भैया की आ जहन ओ कहतय जे हम तोरा तमंत्री लग रहबै नेकरबो तभैया बरेके ने जाइ पड़तै। हँ, ओ बड़के कहथिन जे, भैया दूलहा छथि। चलू अहीं रहबैया अहीं रहबै ओत हम नहि रहब त हीं चलू भैया सोचैया चल भैया खर्चो बचि जायत
हँ तऽ आब उएह स्थिति भऽ गेल छै तहन फेर आब त बात सुनय पड़ै छै त तत्काल पर तत्काल कहै छियै तलाक पर अथी भ गेलै
वहीं त छुटा छुटी हुआ लगै छै ने हम रहबे नहि करब आब साथे त लियै आब है आब सीधे कोट कचहरी हुए लगै छै तऽ के-केे एहन आपत कर देबै ओ नामो हँसेलक, गाममे गाम, घरक लोक फेर लोक तैँ। मजबूरी चुप भ नहीं जाइ छै की करतै।
बड़ दिक्कत छै आइके आर
दसटामे दसटामे एकटा कनिआँ कहैत छथि जे हम सासुरमे रहब। आ बकी न टा कहै छै हम नहि रहबू
ह नहि दस। मे एकटा कनिया कहै छै जे हम्म अच्छा सासुर में रहब
हँ तहिमे एहन-एहन स्थिति जे सही नहिरे सबने रहै छै सब कहे थोड़ा सा खटपट भेल कि सीधै पड़ि गेल, ने ने रह।
हँ अलग कहऽ जा जे अधिकतर जे छै ने पाँचटा जे कनिया होइ छै ओ कहै छै कि हम ओ हमरें दो।
बिलकुल बिलकुल बकी तू हमरा हमरा लग रहबह त भैया तू अपन मायके नहि रखबही तहन तोरा लग रहबौ तू बाप के नहि रखबि तहन तोरा लग रहबु भाई एना थोड़ी ने होइ छै मैं बाप के नहि रखबी तऽ तोरा तो भैया तू जो तहन हम तऽ माय बापके तऽ रखबै ने तू नहि रहबै तऽ नहि रह भाई हं मैाय बापके भगा त नहि देते
उएह की कहिये हमर कनिआ जे छलयै ने मेयो बाप के के भगबै छलै कहै छलै लाठी मारि केे भगबैय तऽ हम आबि गेलियै तऽ हमरो दू चारि सट्का धऽ तऽ हम चुपचाप बैस गेलहुँ आराम नहि नहि नहि हम
प पै खर्चो तऽ बचत
तऽ देख
अपन खर्चो त बचत घरके अपन दूटा पाइ कमायब त दूटा बचबे त करत
तऽ की भ गेल सुनू ने कहैत छी जे ओ इहो सोचिक गेलियै जे चलू, हम बैसले रहब। हमर सेवा सत्या तोहर माय बाप पोछा तोछा खेनाय शुरू कऽ देलकऽ
झाड़ूओ पोछा करू घरके सफाई साफ तऽ सुथरा करऽ पड़तै आब कते दिन अहाँ बैस कऽ खेबै
ओ टोन टोन मारय लागल तऽ फेर आब हम की करितौं तऽ मतलब हम परेलहुं
अहाँ बैस क भोजन कै दिन करबै अहाँ के तऽ होइया दस दिन दू दिन चारि दिन पाँच दिन दस दिन देखतऽ हं तऽ ओतऽ एगारहम दिन तऽ कहत आब पाहुन कनि आब झारू तारू लगा दियौ कनि साफ सुथरा करू कनि बर्तन तर्तन से हो धो लेब खा कऽ कनि अपन बर्तन से हो धो लेब अंइठ
अपन बर्तन धो लेब आ हमर बर्तन उठा कऽ दऽ दियौ कि नहि से बड़ आ
कि यौ आइपर आँठि जे छै सेहो पोछि पाछि देबै कनि नीक जकां तऽ तऽ भैया सासुर मे रहबै तऽ तऽ तऽ करऽ पड़त तहन अहाँ के नहि तहन अपन घर पर रहू तऽ अहाँ तऽ घर पर रहू तऽ गारि मारि करू
हाँ तऽ रात्रि मे एक बजे हम परेलहुँ कहलहुँ जे अपने उएह चीज करय के तऽ अपने खा पीक कऽ करब किया नामो गमायब जे
सफाई करब गप ऐंठि पोछब खुदे बर्तन धोब
ह अप अपने टा नहि करब ने दोसरो के अपन साउसो ससुरके करब आ ठीक छै सास ससुर के तऽ कऽ लेलहुँ तऽ नीक बात अछि लेकिन ओ कनियो कऽ के तऽ ई आर कनीयाँ के कनीआँ हँ इहै ने जे कनिआके भाय भैय के भै भऽ भाएके भै भैय के कनियो के
तऽ ने ओना ओ नया हुनकर कनियाँ के कनीयाँ के गे बहिन के तऽ सब के करबै तऽ केना हेतै सरिहोजनी छथिन तिनको करिऔन तऽ
एहि एतेक किछु हुआ लगलै आब जेना लग जे घर नहि छी
ओहि अहाँके दू दू टाइम के भोजन भेटत ओते केलाक के बाद की भेटत दू टाम दू टाइम के भोजने ने भेटत ह तऽ
ओ ओहोमे नारियलके खप्पा खपरीमे भेट छलए सुखल घास फूस के रोटी
आय पहिले तऽ हे के केरा पात पर आब तऽ केरा गाछ ककरो छैहे नहि ने पहिले तऽ केरा गाछ रहै छलै गांव मे तऽ एखनों छै बाहर मे मे न छै गांव मे तऽ एखनो केरा गाछ छै तऽ केरा पात पर नहि भेटै छै हँ गाँव मे तऽ केरा गाछ छै एखनो छै सबहक दरवाजा पर छै एखनो केड़ा के गाछ आब एखनो तऽ खाना पीना ओहि पर मे चलैत छै एकटा पाहुन किओ आबि गेलथि भोज भात मे तऽ खास ओहि पर चले छै घर मे नहि छै उपलब्ध तऽ भई जे भेटतनि तहीमे देतथि अहाँके खाना अहाँके भैया सुनब खाय पड़त तऽ कते दिन भुखले रहब
नि तऽम बात सही कहलियै आओर उम्हरका की अथी अछि की कहै छै
बस मौसम बहुत एकदम प्रचंड गर्मी अछि प्रचंड वला गर्मी अछि एकदम
आसमान तारा दिखाे या चन्दा दिखाय दै यऽ बाद
बाहर बाहर तऽ ठीक लगै या बाहर तयो कनि ठीक अइ मौसम अन्दर बहुत गर्मी यऽ अन्दर गर्मी लगैया बहुते हऽ बहुतै एखन एखन
तहन आब की कर अच्छा आब की करियै हम अपन कनिआके बजबियै
ह नहि नहि जेना छोड़ि देबनि कनिया के छोड़ल छोड़अ वाला चीज थोड़ी न होई छै आ एक बेर एक बेर देखियो एक बेर गला पड़ि गेलैथ तऽ छोड़ि नहि सकैत छियैन हुनका
तहि ने तऽ एक बेर अगर गला पड़ि गेल छै तऽ नहि छोड़य पड़त छोड़ऽ राखहे पड़त हुनका चाहे अहाँ आब जतऽ रखियौ हुनका चाहे हुनका नैहरमे रखियौ चाहे अहाँ अपना नैहरमे रखियौ
हाँ जा अपने नहियर मे रहे
रखअ तऽ परबे टा करत
हाँ अहाँ ससुराल मे रहूँ या ओ ससुराल मे रहब
हाँ हाँ जतऽ भी रहब देर रहके पड़त अहाँ के संगे एकरा एकर ऑप्शन ओहि मे कोनो नहि छै जे अहाँ नहि नइ छोड़ि देबेन
हु तऽ आ कहियै आ सुनु नै तऽ हमर दिपू नाम के एकूटा भैय छैथ